कश बढ़ियां बैसल छियै
हैं हवा खाइ छथि
हँ खााय छियै छियै बाब बढ़ियां छै बैसल
और सुनाव खाना पिना खलेत
खाना नहि खेलौ हें बने बना लेलहुं हें मंगल छले तऽ सबेर सकाल बना लेलहुँ भोजन भेल रहेया नहि नहि भाायजी करै छथि अहाँके
अ अच्छा अच्छा तहन तऽ उएह सब भेल हेतै सादा
भात दालि भिंडी के भुजिया आलू के चोप खा
अच्छा तिलकोर कह
तिलकोर छै बहुतेधेर हँ तिलकोर छलैर मोन नहि छल गर्मी बड अछि तऽ कहलियै नहि तरलियै तऽ कनी मौसम जहिया कहियो समय ठीक रहते की नहि गर
ये लोक सब केना लोक सब केना चकुआ छनि से दे
आब ऐना जे पागल जे का बतियेबै फोन पर तऽ सब नऽ चकुेते कनियाँ
ओनाही लोक सब निछछ ने बुझहे कही यै बहिन हुँ हुँ हुँ सैह सब सैह कहलियनि हँ लेकिन कोइ बात नय अपना सबके कथी छै जे लोकसभ जे सोचै छथि से सोचता हूँ
एलखिन हें माँ पप्पा पापा तऽ चलि गेलखिन तऽ, नय नीक लगै छै घर सुन्न लगै भ‌ऽ गेल छै भम्म पड़ै छै घर मे हँ भम्म पड़ै छै घरमे
तऽ अपने एलखिन हेँ स्टेशन पर से बैसा कऽ गाड़ी मे तऽ हँ तऽ एलखिन हें तऽ खेनाइ बनेने छलियै ये हॅं दुनू भांय गेल छलखिन हे।
हॅं हॅं तऽ घर के गाड़ी छै तऽ किया नय जेथिन भने चलि गेलखिन ओहुना एगो एक गोटे तऽ चाही न चढ़बैले हमरा लगैये दुनू गोटे गेल हेता आऽ अखन अखन तक तऽ काफी आगाँ तक बढ़ि गेल हेता हमरा लगैए हुँ हँ हमरा तऽ लगैये अखन तक अपन बट खर्चा खेने हेता आ खा कऽ सुति रहल हेता
पटना पहुँच जेथिन।
हँ से तऽ ई गाड़ी समय पर पहुँचबै छै बहुत हूॅं नीक से गाम घर जेथिन मोन लग तहन हवा पानी बदलतै बढ़ियाँ छै कि ने
हँ बढ़ियाँ छै नीक नय लगै छलनि हन हुनका एतऽ गाँवमे नीक लगैत छनि बाजार हाट गेलौं
बूढ़ सूढ़ के देखथुन बूढ़ी के तऽ बूढ़ी के तऽ तैयो नीक लगैत हेत न बूढ़ा के नय न ओते नीक लगैत रहै छै हुनका चाही दसटा ठमन घूमै फिरे वाला चाही दस ठमन गेलथि बैसार केलौं दलान गेलौं
कहै छलखिन हें दीपू के बौआके हमर बौआके चादर बिछेलें दोसर हटेलें तकिया कवर चादर हटा लिहे धो दीहें मशीन मे आ चादर बिछा लिहें तऽ कहलकै य बौआ जे नय हँ तऽ दी कहलकै ये बौआ नै किछ नै करऽ ले एलौं हें एखन ओनहिये हे एतऽ दस गोटा हँ न कहलकैये जे तैयो चारि हटा लेब गन्दा अछि दोसर बिछान कऽ लेब हँ तऽ कहलकैये दादा किछो नय केलहुँ हेँ ओनहिये ऐ राखल तऽ नै केलियै नय तऽ ओ दादी कनी कनहो लगलै तऽ अपनो कनी कना गेलै बौआ के हँ ओकरो आँखि मे नोर ढ़बढ़बा गेलै दादी के अथी करऽ लगलै तऽ बच्चा सब छै किने
छलनि हें तऽ देह जान के सुख छलनि हेँ किने तऽ काज वेतरे तऽ कनेबे करतै न किने हॅं हॅं असकतेतनि मोन काज करऽ मे ऊपर सँ कहै छथि जे, हँ आ ऊपर से कहै छथि जे कहाँदन घरो दुआरि बनबै छनि तऽ से सेहो जनो सब रहतनि तेकरो सबके देखऽ सुनऽ पड़तनि
एखन तऽ नय जन नय एखन जन तन नय रखथिन एखन घर तरके एखन नै किछ करथिन
तऽ हमरा बुझाइये तहन फेर आसीन
हँ एखन नय किछ करतथि एखन टाइम छै तऽ गेलथि हे दू चारि दिन तऽ कनि मोन असकता जेतनि किने मुन असकतेतनि आ ह हँ तखन नय न किछ करऽ पड़ै
अहुना अहुना गाम गाम हँ ओहुना गाम घर मे बहिन एहन रिवाज छै जे लोक एक साँझ बनेलक आ दू साँझ खेलक
किया करथिन एत छथिन तऽ ओतऽ तऽ एं ओ तरकारी भोर मे बनेथिन दाइल भात सब्जी तरकारी दिने मे न गाँव मे बनि जाइये तब बने बनेथिन कनि एक रती तरकारीआ खाइतो नय छथिन बेसी तरकारी एक रती तरकारी खेलौं हँ एक रति तर कारी रहतै तऽ दूटा रोटी सोहारी बना लेथिन राति मे चारि टा सोहारी खा लेथिन ह बूढ़ सूढ़ के ते राति मे आस् कैतो न लगै छय सब्जी बनाउ तरकारी बनाउ सोहारी बनाउ तऽ के करत गऽ त एके टाइम बनेत आ सब करैया
से तऽ
सब करैया से सब सब करै या से
हँ देखथुन कनि हूं हूं हुं हुं घर ही से एकटा गाम के रिवाज नय छनि घरही गामे गाम बूढ़
हँ एक टाइम बनेलौं अपन
लगै छनि
हँ तरकारी तऽ राइखे लेलइ तरकारी कनि राख ले चारिटा सोहारी बना कऽ हँ दूध दही रहल त अपन खा लेलौं हँ मोन अस ओते कऽलै छथिन अपन बूढ़ सूढ़ छथिन तऽ ओते कऽ लै छथिन वएह बहुत हमरा अहाँके ते एते अस्कताये मोन बसिल एक बेर होए खेनाइ बनेलौं हें एखन मोन होइया नय किछ करऽ
नय करति हेतनि त ठेही भऽ जाइत हेतनि मारिते माइर ते रंग के खाना बट खर्चा
बनलैया हं बट खर्चा सब बनले हं फेर साँझ मे फेर एखन मंगल छले तऽ सबेरे म भो चड़ेलिया हँ मे टाइम लागलै दू बजि गेल दू बजे मे अपने खाय ले बैसलों हें
हँ देखथुन
गेल चलि गेलखिन ने तऽ सुतलौं हें
हं त इ छै जे कनी काल सुइत रहू तऽ ठेही कम भऽ जाइ छै कनि मोन अथी सुस्त अथी भऽ गेल आइ रहल छलनि हेऽत कि नय दिन मे छलनि हे कि नय देखथुन तऽ कनी आ फेर राति मे ओ पेर पेरतै बच्चा सब के फेर भोरे मे स्कूल तिस्कुल जाय मे दिक्कत हेतय हं ठंडा की कहयनि ठंडा जे होय छै ने जाड़ मास से मासक राजा होइ छै हँ तऽ सुतेत दि तै नय खायत दिक्कत हेतेन न पहिरैत दिक्कत होतैन आ हँ हैत नय अगर बहिन हवा चलैय तऽ मेघ उड़िया जैत पाइन नय हैत ओइ लऽ पूरा गुमकी लधने रहत तहन पाइन हैत हँ कि करबै हमरा तऽ लगैय पूरा साउन भादव तऽ बरसबे करत जेना ऐहिना मौसम रहत गर्मी तऽ बुझिते छियै दिल्ली सबमे तऽ हमरा लगै यऽ आसिन तक गर्मी पड़ै यऽ दुर्गो पूजा मे गर्मी रही
हँ तहन
जहन आसिन केँ हाबा लागत जहन तहन कनि एक रती हैत
गर्मी दुआरे झेबरा झेबरीस सब रोडे पर छै बुझाइ यऽ काय - काय, काय - काय करै छै।
हँ
बड चिचियाइत रहै छै बच्चो सब केँ बड दुःख छै कि नय क
बच्चो सब काय - काय केने छै बच्चो सब लाइट कटल छै तऽ। तैय बौआइ छै बच्चा सब कऽ की करू बच्चो सब कतऽ जाउ गर्मी छै। घर मे रहतै नय बाहर ताहि दुआरे खेलाइ छै कनि कनि काल बैएतै अपने।
छै बहिन दुए मस तऽ जाड़ रहै
मा गर्मीए तऽ बहुते टाइम रहै य गर्मी ज्यादा समय रहै य आ ठ ठंडा - ठंडा कम समय रहै यऽ गर्मी रहै य बेसी समय। केँ लेल ठण्डा रहै यऽ कम समय केँ लेल जेकि ठण्डे नीक रहै छै। तऽ आ ठण्डे नीक रहै छै नऽ कि गर्मी हँ गर्मी तऽ पडसै यऽ ओन एखन हवा बहैय बाहर तऽ बड़ नीक लगैय तऽ बाहर कते काल बैसबै।
हँ - हँ करबे की करतै आदमी हँ। कनी घरो मे मोन अपसियात लगैत रहै छै साँस फूलैत रहत घर मे हँ भने बाहर कनिकाल बैस रहै छथ खाना पीना। आओर बुच्ची सब खेलैत कि नय कि खाली भाइये खेलैत हँ अच्छऽ अच्छा तहन तऽ हँ। तहन तऽ हमरा लगे यऽ जे खा खाहा कऽ बहिन मोन असकता जाइ छै तऽ तैय दुआरे जे कान जे कनि काले। पैढ़ लेथिन से पैढ़ लेथिन खो नऽ नय कनी काल रुक जाथ माँ बारह बजे से पहिले कखनो खा लीहैत हँ - हँ भूखले पेट नय सु ति हैत एकटा सोहारिये किछो खा कऽ पाइन पी ली हैथ कहै छै भुखले पेटे नय सुतबाक चाही की नय हँ दिन बला तऽ दिन बला तऽ सोहारी तोहारी कतहु उबरले हैत हँ
एगो सोहारी छै एखन हँ से हँ भिंडियो भु नय से एखनो। बनल यऽ भिन्डी भुजिया चो
हँ - हँ से सब तऽ छै अरबा - अरबाइन अखन बनबऽ पड़ल।
नय बनलैया नय नय मंगल छय न नय नय अरबा अरबनि बनलै या दिन मे बनलै हँ हँ बट्ट खर्चा मे कनि नीक निकुत रहै छै न तऽ खुआ जाइ छै नय त नय खुआइ छै बट्ट खर्चो नीके निकुत खुआइ छै आ अनेरे के कि छो रहत तऽ नय घोटाइ रहै छियै तै दुआरे ह तै दुआरे कनि भ भरूवो कनि करलि भरि कऽ दऽ देलियनि हँ कनि पनीर बना कऽ खाइ खाय तऽ छथिन कनिके क सब्जी ओ हं धरि ओहि लाथे हुनके लाथे बच्चो सब अपन कनि क खा लेलऽ केऽ आइ अपनो खा खा लेलौं हें हं हं अपने दुनू भाय के मंगले छलनि हें तऽ हुनकर लएराखयके आ खायके कोनो बाते नय छनि
तऽ कोन उ सब तऽ नहिये हुनका सभके ओहुना पनीर तनीर स सेहंता नय छनि हुनका सभ के गामे घर के चीज नीक लगै छनि वएह भाटा अदौड़ी वएह सजमनि भूजल आ अलू सन्ना मे त बुझथुन प्रान छनि दुनू गोटे के हँ
हँ हँ देखियौ की केना होइत बसिल छी बौआ पढ़ै छै तहन उठतै जहन तहन खेतैे तहन फेर बर्तन बासन भऽ जेतै धोय मांजै लेल हँ ओनहिये अछि भनसाघर ओनाहिये अइ चूल्हो तूल्हो नय साफ सुथरा किछो नय केलहुं हेँ अहाँके भेलै
आ नय अपने संगे दुनू गोटा के खुआ देबै आ तहन समटि लेबै ज
हँ हँ आओर की की करबै बउआ काटि लेतौ कुकुर काइट लेत कुकुर काइट लेत तऽ उमहर जाउ हँ बट बच्चा सब हटहट करै छै कहलिया की कुकुर ने काटि ले हटि जाउ
हँ आइ काइल्ह के तऽ कुकुर के की कहियनि हँ काटि लै छै एहन सोहरि गेल छै बहिन पहिले लोक कहै छेलैया जे हँ प पहिले लोक के कचकी कुकुर होय छलैया आब तऽ बारहो मास रहै छै यै बहिन ताहि दुआरे तते कुकुर बढ़ि गेल छै गली मोहल्ला मे छै कि कहु हँ मरिते छै केएटा केएटा होइ छै तऽ हमरा लगै या ओहिमे गोटेके जीवति हेते एकटा दूटा जील
आब लाइट नय अतै आ सुतबै पता नय राति मे एखन तक तऽ एलै या नय
त मसहरी मसहरी लगा कऽ छत पर से त ठम ह ठम छड़ू जगह भऽ जाय छै
पड़ल पड़ल अहाँके भऽ जायत तऽ भऽ जायत नय तऽ तुरते न तुरते नींन्द नय होइ छै नय होइ छै जे बड़ नींद लागल अछि जाकऽ सुति रहब फट
नीन्द जे तेहन चीज छनि जे ओंघी ओते लगतनि ज
हँ नय ओ निंद होय छै पड़ल रहै छीयै राइतो मे तऽ सुतल रहियै ऊपरे धर ओहे कते काल सुतलियै डेढ़ बजे ऊपर गेल लियै य आर
तऽ हमहूँ कऽ
पाँच बजे तक मे बुझियो सुतलो छियै जगलो छियै से बला हँ आ साढ़े पाँच बजे भैर ऊप हँ नीचा एलहुँ हँ फेर काम वाम
आ फेर भोरहरवा भोरहरवा मे तऽ कहाँ सुतल होइ छै भोरे - भोरे पहु जे फइट जाइ छै ओकर बाद